हेलो
हेलो
जी नमस्कार
नमस्कार सब ठीक छै
सब ठीक छै
तो आज हम वर्ल्ड वर वन के बारे में विस्तार से चर्चा करे ल चाहछी ठीक छै
ठीक
चलि हम प्रथमिक विश्व युद्ध के बारेमें विस्तार से पड़ रहल छलय हमरा बुझायल जे ई मानव इतिहासक पहिन एहन युद्ध छल जाहि में दुनिया कतेको महाशक्ति एक स शामिल भेल आर जाहि कारण पूरा विश्व राजनीति अर्थव्यवस्था समाज पर गहरा प्रभाव पड़ै
बिल्कुल प्रथम विश्व युद्ध उन्नैस सए चौदह से उन्ननीस सए अठारह धरि चलत आ एकरा द ग्रेट वार सेहो कहल जाइत अछि क्यूंकि ओ समय लोकसब कल्पना सेहो नहि कनै छल जे एत एतेक विशाल आ विनाशकारी युद्ध सम्भव सकैत अछ
सच कहू तऽ युद्ध अचानक शुरू नहि भेल छ बल्कि कई दशक से यूरोप मे राष्ट्रवाद साम्राज्यवा सैन्य प्रतिस्पर्धा आ राजनीतिक तनाव धीरे धीरे बढ़ि रहल छ
हँ यूरोप प्रमुख देशसब अपन अपन सेना बढ़ा रहल छलाह आधुनिक हथियार बना रहल छलाह आ शक्ति प्रदान करबाक ओ में लागल छलै जाहि से वातावरण लगातार तनापूर्ण बनि रहल छल
हमरा लगैत छै जे विभिन्न सैन्य संगठन गठबन्धन से ओ युद्धक का एक बहुत प्रमुख कारण छल
बिल्कुल बिल्कुल एक तरफ ट्रिफल एंटनी में ब्रिटेन फ्रानंस आ रूस छल जबकि दोसर तरफ ट्रिपन अलायंस में जर्मनी ऑस्ट्रिया हंगरी आ इटली शामिल छल जहि से कोनो एक संघर्ष पूरा यूरोपके युद्ध में धकेलि सकैत छल
कलियम पैलोजी युद्धक तत्कालिक कारण ऑस्ट्रिया के युवराज फ्रांस फर्नांडिड के हत्याचल
हँ ट्वेन्टी एट जून नाइनटीन चौदह क सारा जेभे नेफ्रानज फर्डन्दन आ हुनकर पत्नीके हत्या एकल गेल आ एहि घटना बाद घटना करब एतेक तेजी से बड़ जे यरो पूरा यूरोप युद्ध आगे में झुकलाइ गेल
सच कहु तऽ एक व्यकि के हतियास से पूरा विश्व युद्ध शुरू भएजाय ई बहुत आश्चजनित लगैत छै
बिल्कुल मुदा वास्तविकता इ छल जे तनाव पहिने से मौजूद छल हत्या केवल ओ चिङ्गारी साबित भेल जाहिसँ पूरा बारूद फूटि पड़ल
हमरा लगैत अछि जर्मनी शुरूमें बहुत शक्तिशाली स्थितिमे छल
हँ जर्मनीक सेना बहुत आधुनिक संगठित छल ओ सिचपल पेन जल द्वारा जल्दी विजय प्राप्त करबाक प्रयास करल छलाह
कालिए हम देखियौ जे पश्चिमी मोर्चा यानिकि वेस्टर्न फ्रन्टपर ट्रेंच वॉफर बहुत प्रसिद्ध भेल
बिलकुल सैनिक सब जमीन में गहराई खााय बना महिना मे कतेको बेर वर्ष संघर्ष करैत छल आ ओहि परिस्थितिमे जीवन अत्यन्त कठिन आ खतरनाक छल
सच कहू तो ट्रेंच वर्फर के तस्वीर देखै के बहुत दुख होय
हँ कीचड़ बीमारी भूख ठण्ड आ लगातार गोलीबारी कारण लाखो सैनिक अत्यंत कष्टदायक परिस्थितिक बीच जीवन बीता रहल छलाह
हमरा लगैत अछि जे एहि युद्धमे पहिल बेर आधुनिक हथियारक बड़े पैमानेप उपयोग भेल
बिलकुल बिलकुल मशीनगन टैंक जहरीली गेस पणडुबी आ युद्धक विमान पहली बार एते व्यापक अस्तर पर उपयोग कयल गेल जहि से युद्ध ओरा विनाशकारी बनि गेल
कली पड़िलयो जे अमेरिका शुरू में युद्ध से दूर रेहल
हँ मुदा उन्ननीस सए सतरहमे जर्मन के अनस्ट्रिक्टेड समर ब्रांड ओरफर आ जिम मरमैन टेलीग्राम के कारण अमेरिका मित्र राट्र पक्ष युद्ध मे शामिल गेल
सच कहू अमेरिका के परवेश युद्धक दिशा बदली देेलक
बिलकुल अमेरिका एक विशाल संसाधन सैनिक शक्ति आ आर्थिक सहायता मित्र राष्ट्रा सब लेल निर्णायक साबित भेल
हमरा लगैत छै जे उन्नैससए अठारह धरि जर्मनी कमजोर पड़य लागल छै
हँ लगातार युद्ध आर्थिक संघट सैनिक थकान अरिमेका हस्तक्षेप कारण जार्मानी धीरे धीरे ह हारक स्थितिमे पहुँचि गेल
सही कलियै प्रथम विश्व युद्ध केवल देश सबक बीच संघर्ष नहि बल्कि मानव इतिहासक एहन विनाशकारी घटना छल जाय मे लगभग एक करोड़ सैनिक आ लाखो नागरिकक मृत्यु भेल चारी सम्राज्य समाप्त भेलन यूरोप नक्शा बदलि गेल आ एहि युद्धक परिणाम अन्ततः दूसयबेसी युद्ध बीच सेहो बोय देलक जाहि कारण एकरा आधुनिक विश्वक इतिहासक सबसँ महत्वपूर्ण मौ सबमे से एक मानल जाय
कालि हम प्रथम विश्व युद्ध के आर्थिक प्रभाव के बारेमे पढ़ि रहल छलहुँ हमरा बुझायल जे एहि युद्ध में केवल सैनिक नहि मारला बल्कि पूरा यूरोपक अर्थव्यवस्था सेहो लगभग बर्बाद गेल छल
बिल्कुल चारि वर्ष तक चलल एहि युद्धमे अरबो डॉलर खर्च भेल शहर नष्ट भए गेल उद्योग धंधा ठप पड़ गेल आ लाखो परिवार अपन कामो सदस्य के खो देने छलाह
सच कहू तऽ युद्धक बाद यूरोप स्थिति बहुत दैयनीय गेल होयत
हँ विशेष रूप से फ्रानंस बेल्जियम आ जर्मनीक कतेको क्षेत्र युद्ध भूमि बनि गेल छल जते खेत सड़क पुल आ भवन सब नष्ट भए गेल छैल
हमरा लगैत अछि जे एहि युद्धमे सैनिक सभक मानसिक स्थिति पर सेहो बहुत बुरा असर पड़ल
हँ बिल्कुल लगातार गोलीबारी विस्फोट मृत्यु आर ट्रेंच वॉफर कारण बहुत सैनिक सेेल नामक मानसिक बीमारी से पीड़ित भए गेला
कनियो पढ़लौहु जे युद्ध में लाखो युवा सैनिक अपन जीवन गवा देन देने छल
हँ पूरा एक पीढ़ी प्रभावि भए गेल आ कतेको देशमे युवा पुरुषक संख्य बहुत कम भए गेल छ
सच कहू तो एहि युद्ध में तकनीकी के उपयोग सेहो बहुत तेजी से बढ़ल
बिलकुल मशीन गन टैंक युद्धक विमान आ जहरीली गैस जेका हथियार सब युग के पहने से कही अधिक घातक बना देने छल
हमरा लगैत अछि जे युद्ध समाप्त करबाक लेल शान्ति समझौता जरूरी छल
हँ उन्नीस सए उन्नीस मे बरसाल ट्रिटी पर हस्ताक्षर भेल जहि द्वारा आधिकारिक रूप से युद्ध समाप्त मानल गेल
कलहि हम देखलहु जे जर्मनी पर बहुत कठोर शर्त लागल गेल छले
बिलकुल जर्मनी क भारी क्षतिपूर्ण यानि कि रिप्रेशंस देबाक आदेश देल गेल सेना सीमित कर द गेल आ कतेको क्षेत्र सी फ्रीरी लेल गेल
सच कहू त एहि कारण जर्मनी में बहुत असन्तोष फेल होय
बिल्कुल बिल्कुल बहुत जर्मन नागरिक एहि सन्धि के अपमजनक मानैत छलाह आब बाद में ई असन्तोष हिटलर के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभा गेलै
हमरा लागैत अछि जे प्रथम विश्वयुद्ध वास्तवमें द्वितीय विश्वयुद्ध बीच
बोइ देलख
बिलकुल इतिहासकार सब अक्सर क जे उन्नस सए उन्ननीस के शान्त वास्तवमें स्थायी शान्ति नहि बल्कि एक नया संघर्ष तैयारी छल
काल्हि हम पढ़लहु जे एहि युद्धक बाद लैग्यू ऑफ नेशनके स्थापना भेल
हँ उद्देश्य छल भविष्यमें एहन युद्ध रोकब मुद्दा संस्था पर्याप्त शक्तिशाली साबित नहि बन सकल
सच कहू तऽ प्रथम विश्वयुद्ध प्रभाव केवल यूरोप तक सीमित नहि रहल
बिलकुल एशिया अफ्रीका मध्य पूर्वमें राजनीतिक परिवर्तन शुरू है कतेको उपनिवेश मेँ स्वतंत्रता आन्दोलन मज बहुत होय लागल
हमरा विश्वास जे आधुनिक विश्व व्यवस्था समझबाक लेल प्रथम विश्व युद्ध के समझायन बहुत जरुररी अछि
हँ याकि आज भी कतेको देशक सीमा राजनीतिक स्थिति अन्तरराष्ट्रीय सम्बन्ध एहि युद्धक परिणाम से प्रभावित छथि
सहिकहलिये प्रथम विश्व युद्ध केवल उन्नैस सए चौदह से उन्नैस सए अठारह ध चलल एक सैन्य संघर्ष नहि छल बलकि मानव इति इतिहासक एहन निर्णायक मोड़ छल जाहिसँ साम्राज्य धारासाहिक गेल करोड़ो लोक प्रभावित भेला आधुनिक राजनीतिक बदलि गेल आ पूरा विश्व एक नया युग में प्रवेश कालप
काल्हि प्रथम विश्वयुद्ध दौरान सैनिक सबक दैनिक जीवन के बारे में पढ़ि रहल छलु आ हमरा बुझायल जे युद्ध मैदान में लड़ने से बेसी कठिन जीवन फ सब वितना च
बिलकुल ट्रेन छै सब में सैनिक महनो धरि रहैत छलाह जते कीचड़ ठंडा बारिश बिमारी चूहा आ लगातार मृत्युके डर हुनका सबक जीवनक हिस्सा बनि गेल छह
हँ बहुत बेर सैनिक सब अपन फ्रेंच से बाहर निकलैत छलाह आ सीधा मशीनगन गोलीके सामना करैत छलाह जाहि कारण हजारो लोग किच मिनट में मारा जाइत छल
हमरा लगैत अछि जे स्वामी के युद्ध इतिहासक सबस खतरनाक युद्ध सब में से एक छल
बिलकुल उन्ननीस सए सोलह मे भेल बैटल ऑफ द सोमी में केवल पहिन दिन ब्रिटिश सेना लगभग सन्तावन हजार सैनिक खोने छला जे इतिहासक सबस भयावह सन्य नुकसान सब में से एक मानल जायत छी
काल्हि हम पढ़लु जे भर्डून के युद्ध सेहो बहुत प्रसिद्ध छल
हँ फ्रांस आर जर्मनी बीच बेल बर्दून युद्ध लगभग दस महिने चलल आ लाखो सैनिक घायल आ मृत भेला
सच कहु तऽ एहि युद्ध में जीत से बेसी नुकसान देखबा लेल भटेैत छी
बिलकुल कतेको युद्ध एहन छहल जाता है हजारो सैनिक मरी गेलाह मुदा जमीन तीस किलोमीटर छै तक मुशकिल छै बदलल
हमरा लगैत अछि जे युद्धक दौरान सैनिक सबक मनोबल बनायने राख देखनाइ बहुत कठिन होतै
हँ सैनिक सघ अपन परिवार स दूर रहैत छला पत्र लिखी के सम्पर्क बनौने रहैत छलाह आ बहुत लोग कखनो अपन घर वापस न लौटि सकल ह
कल्हि हम देखलहुँ जे महिला सभक भूमिका सेहो एहि युद्ध में बढ़ल
हँ बिलकुल जखन पुरुष सैनिक बन बनीक युद्ध में गेला तखन महिला सब कारखाना अस्पताल आ प्रशासनिक क्षेत्र में काम करे लागलिय
सच कहु तऽ एहि से समाज मे महिलााक के स्थिति बदले लगल
हँ बहुत देशमें महिला अधिकार आंन्दोलन मजबूत भेल आ बादमें महिला मताधिकार यानि कि वोटिंग राइट्स लेल रास्ता खुलल
हमरा लागैत अछि जे युद्धक दौरान प्रचार सेहो बहुत महत्वपूर्ण हथियार छल
बिलकुल सरकार सब बिलकुल सरकार सब पोस्ट समाचार पत्र आ भाषण द्वारा जनता के प्रेरित करैत छलाह जे ओ युद्ध प्रयास में सहयोग करै
कल्हि हम पढ़लहुँ जे युद्ध में पहली बार हवाइ मामला व्यापक रूपसँ कयल गेल
बिलकुल बिलकुल हमरा विमानसब केवल निगरानी लेल नहि